अच्छा
हेलो
हेलो
खाना बनि गेलौ
हेलो हेलो
हँ आवाज नहि आबै छौ हेलो
अहाँ के बोलै छियै हेलो
हममे तोहर घरके बगलवाली।
सिर्फ मैथिली सिर्फ
जेकरा स तों अपने बालकनीसँ देख लै छिहीं
शली बलि मैथिली बोलो ने मैथिली।
अहाँ घर पर अहाँ आरो कोनो चीज बनल
हमरा घरमे रोटी सब्जी हँ अहाँ की खैलियै।
हँ
हेलो
त
अहाँ-अहाँ कहाँ पढ़ै छियै।
से वही से जे चौके पर हइ कोचिंग छै ने ओहि जे।
केमा क्लासमे छियै
अभी तऽ हमे छियै बारहवीं क्लास मे।
तब आगाँके बारेमे की सोचलियै हमें एगरमा मे छी नहि
केना क एलियै
ई चौके पर जहाँ अपने पढ़ै छी वहीं
ठीके छै स्कूल पढ़ै लए नहि आबै छियै एको दिन देखलहुँ नहि।
अभी पढ़ाइ होइ छै एलेवन्थ के त
ठ आ कुछ दिन आब त घरे छुट्टी नहि आ छै हमर बाजब
इ सरजी बोललयै बोललखिन
ठीक हइ रख
कोर्स कर लेलखिन
नहि
तऽ फेर बारहमाके रिजल्ट नहि ने देतै
सभ मतलब की बारहवीं पास करलाके बाद करै छैय सभ हाँ
नहि बहुते लोग तऽ एगरमे मे कर लेय छैय तब रिजल्ट मिले में देरी नै होइ छैय
म-मतलब ऐलैलकै ततबा सरजी बहुत डांटैय रहथिन ठीक है अब देखैय नेस्ट नेस्ट कॉल पर
ठीक
ठीक रखियौ उध-उधर से ह अहाँ उनने से फोन कटियौक ने